तऽ कटि क दाबू
हँ तऽ ओ ओ भऽ गेलै सबमिट ने
हँ हँ भऽ गेलै सबमिट कऽ देलियै
ह ओ कटि गेले तऽ ओ बारहे तेरह मिनट के तऽ रहबे करे छै
हँ हँ ओतेमे पाच छओ मिनट तऽ किछु औरे बात सब भऽ गेलैएा हँ
एकटा टास्क तऽ कम्प्लीट भऽ गेल ने
हँ हँ भऽ गेलै कम्प्लीट
आब कएटा बाँचल अछि
हम नहि देखलियै एहि वला गाना गाबू ने अभी हेते दू टा छै शायद
अच्छा दू टा छै
हँ हँ
हँ तऽ इएह हम जे छै से गाबि रहल छी भोला बाबाके नचारी
हँ गाबू
हे गौड़ा तोहरो सजनमा ना हे गौरा तोहरो सजन्मा ना तोहरो सजनमां किछयो न बुझौ की ओढ़र धरना मा ना ना तोहरो सजनमा
किछयो ने बुझब कि ऑडर धरनवा तराना तराना ना मा ना
जे कहियो फूल बेल पत्रोत्रो ने तोड़लनि भक्ति भजनमा जे कहियो फूल बेल बेलपत्रो नहि तोड़लनि भगति भजनमा ना मरेएत कालमे मोरैत कालमे कहलनि हो बाबा तोरो शरन मा ना
हे गौड़ तोहर र तोहरो स जना मा ना हँ तऽ तोहरो तो सजनमा किछयो ने बुझौ
इ ऑडर धरनमा ना
आ
हम हम गबैत छी ओ नचारी शिवके ओ पूजा के हेतु शंकर
हँ हँ
हँ पूजाके हे तू शंकर आएल छी
हूँ
हम पूजारी गाबै छी हम नचारी पूजाके हे तू शंका आयल छी हम पुजारी गाबै छी हम नचारी
बाबा अहाँके महिमा बच्चे चेसे हम जनै छी
बाबा अहाँ के महिमा बच बच्चे से से हम जनैत छी दर्शन दी
दिय दिगम्बर दर्शन के हम भिखारी पूजा हे किया बैसल छी चुप हु ने अपन केवारी जी
खोलू ने अपन केवारी आयल छी हम पुजारी
पूजाके हेतु शङ्कर
कर आयल छी हम पुजारी गाबै छी हम नचारी गाबै छी हम नचारी इ
वाह वाह बढ़िया लय जे छै से स्वर अहाँके
एनी देखे छियै एतेक बारिश भऽ रहल छै एते पानी पड़ै छै पूनी बहुते बहुते बूनी पड़ै छै हँ मुसलाधार बुनी पड़ै छै
ओहो
हुँ अ मूसलाधार बारिश भऽ रहल छै
हँ तऽ एखन ते बारिश के त सीजने
सीजने छै हँ एखन तऽ सीजने छै
ग्रीष्म ऋतु के बाद बारिशे बरषे ऋतु तऽ होइ छै
हाँ
तऽ ई तऽ वर्षो नहि हेतै तऽ फेर केना हेतै धान लोकसभ जे छै से पटतै पटा पटा कऽ कहै छै तऽ आओर महग होइ छै जतय बारिश भऽ रहल छै तऽ कम से कम ओतय तऽ पटौनी के खर्च तऽ बच जाइ छै
बैच जाइ छै हँ हँ ब
से बात
हूँ तहन कहियौ आओर सब
दुनू बौआ के सुता देलियै
ह नहि सुतले या एगो के गोदी मे लऽ कऽ घूम रहल छी गप कऽ रहल छी एगो कॉपी लगा पैरह रहल छै
अच्छा पढ़ि रहल छै
हँ
चलू चलू बढ़िया छै हू तब आओर किछु कोनो गीत सब दोसर कोनो भगवती के गीत सुनैयौ
इस भगवती
सभसँ नीक तऽ दुर्गा पूजाके अथीवला गीत छै
हँ हँ जगदम्बा घर मे दियारा बार आएनी हे
नहि ई नहि ई सब दिलीप दरभंगिया वाला गीत नहि छै अथी वाला कहिया हेतै दुर्गा पूजा कहिया बनतै मुुर्ती
ती कथी पर सवार हेती मैइया जी
ये जी कहिया
कहीआ हेते दुर्गा पूजा कहिय बनतै मूर्ति कथी पर सवार हेथिन मैया जी
आसीन मे हे ते दुर्गा पूजा तखने बनते मूर्ति ती सेेर पर सवार एथिे एथिन मैया जी हँ यैह वला अह एहिही एलबम मे एगो आर कोनो बढ़िआं गीत सब छै अ दिलीप दुरर्भागियां अथी के
मधव राय के
हँ हँ माधव राय के
हूँ
एकटा आओर गीत छै एमे न मांगी सोना मा नय मांगे
सोना नहि माँगी चाँदी दर्शन दिअ माँ दुर्गा भवानी
दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी नहि माँगब सोना मां नय माँगब सोना माँ नय माँगब चाँदी दर्शन सन दिया माँ दुर्गा भवानी दर्शन दिया मां दुर्गा गा भवानी
एलहु शरण मे मां बनि क भिखारी
एलहुं शरण मे माँ बन कऽ भिखारी आर कि छै
ई दुख दुःख हरू मां हमर
इ दुःख इ दुःख हरू मां बनल छी भिखारी दर्शन दिअ भूमि कि किसना भूम कहानी दर्शन दिया मां दुर्गा भवानी दर्शन दिअ माँ काली भवानी किछु अपनो सब मिला सकै छी
अच्छा एकटा आओर गीत छै आब एखन जन्माष्टमी ओ किछु दिन में आबहे वाला छै
हँ
तऽ एगो भगवान कृष्णो के एगो बड़ नीक गीत छै मथुरा कथी कहै छै
आ आ आ आ
मत
कान्हा यौ नइ कथी कहै छै एगो गीत छै बड़ नीक कन्हा यौ बंसी किया बजेलौं एहने कोनो गीत छै शायद कोनो गीत याद अछि मैथिली मे कृष्ण भगवान के हलो हलो हैलो हलो हलो
आ
की की सुनाबू हम अप्पन कहानी हूं दर्शन दिअ माँ दुर्गा भवानी
आ
दर्शन दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी यो नारद कतेक बुझा हम कहलौं गौरी ले केहन बर अनलौं यौ केहन बड़ अनलौं यौ गौरी ला केहन बड़ अनलौं यौ यौ नारद कतेक बुझा हम कहलौं
आ
गौरी ला केहन बर अनलौं यौ एगो बड़ नीक गीत छै भगवती के आ ई गीत छै पूनम मिश्रा गेने छै शायद हँ अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जय कार करै छी हे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे ह सबहक सुधी अहाँ लै छी हे मैया हमरा किए बिसरै छी हे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जय कार करै छी हे हेलो